हँ
की हाल चाल ठीक अइछ सब समाचार
हँ ओर तऽ सब ठीके ठाक मेघ झाँप तोप करैए
एतौ तऽ झाँप त कहिये रहल छी
हं कखनो कखनो के झिसिया लागत हल्का
झीसी भोर में काल्हि खन तऽ भेल रहे जिस ची ब आइ बुझै परय राइतमे राइतमे तऽ
राइतमे भऽ सकय से राइत मे झिसियेल रहै हँ कनाकऽ भेल रहै ओहो झिसिए जकाँ कलाकार
झाप तोप करै छै
हँ तऽ
आइ आइ हमरो सब यात्रा पर अमरनाथ यात्रा उह एल छलखिन हँ त
अच्छा
न यात्र पर बाबा अमरनाथ पर हँ
अच्छा चल अमरनाथ बाबाके दर्शन में
लागल छइथ सबगोटे तत्पर छलथि बहुत दिनसँ बहोत दू महीनासँ तैयारी होइ छलैन हैं मुदा समय जहन नजदीक अबे छै तऽ बेसी तत्परता पूर्ण तैयारी होइ छै
हँ से तऽ हयते छै
हूँ
आ जखन ओ डोरी लगै छनि बाबाके तखने होइ छै माई मोनो हैत तऽ कोनो ने कोनो बाधे भऽ जायत जँ नहि बाबाके जँ इच्छा नहि रहतै
हँ हँ हँ अमरनाथ
हां जखन हुनकर इच्छा होइ छै तखने मोनो होइ छै आ असियो भऽ जाइत छै इन्तजामो भऽ जाइत छै
इन्तजामो भऽ जाइ छै सएह बात छै
सएह बात छै बहुत भीड़ छलै ट्रेन में आए
हँ सब त तऽ बड भीड़ रहैत छै
तऽ एतसँ रहै छै कतऽ एतऽसँ पहिले जाइ छै जम्मू ने
जम्मू तवी
जम्मू तवी ओतयसँ फेर ओ अमरनाथ के
तऽ ओतयसँ कथीसँ जाइ छै जम्मू
ओहि ओहिठमसँ बस भेटैत छै बस सँ जाय छै से जेबाक रहै छै हँ तऽ सेहै छै
आब जे छै से काइल खनि ई सब पहुँचते बारह बजे करीबमे लगभग मानि कऽ चलू जे
बारह बजे
बारह बजे दिने मे
दिन मे पहुंचताइत जम्मू तवी स्टेशन आ स्टेशन से जे छै से बस भेटै छै ओ रहै छै जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
हां सरकारी बस
सरकारी बस सेवा छै हाई टाईट सिक्योरटी के तहत लऽ जाइत छी सभटा भक्त लोकैन क लऽ जाइत छनि और ओतय से श्रीनगर यात्रा पर जाइ छै बालट टाल बालटाल सँ फेर चढ़ाइ होइ छै बाबाके बड़ा भव्य और दिव्य दर्शन छै ओहिठाम अमरनाथ बाबा
हँ आ से तऽ छैहै हेबे करतै बाबाके
सबसे ऊपरी परत पर सैयद छै सबसे ऊपर बहुत ऊंच पर छै
हूं
दिल्ली
तऽ सएहा छै आब जे छै से
अपथ जे बूढ़ बूढ़ानुस रहै सिन तिनका सबके बेसी दिक्कत होइत हेतनि तऽ ठीक कहै छै जे ओतऽ अथी के सेहो रहै छै व्यवस्था
पालकी के व्यवस्था रहै छै पालकी पर बैसू आ बस भऽ आ के बाद घोड़ा रहै छै
जे बड पा अइ बड पाइवला छैथ तऽ हेलीकॉप्टरो स कहाँ दन लऽ जाय छै ओकरो व्यवस्था छै
हँ छोटा व्यवस्था छै
हूं
एहै छै तकर बाद वापसी में बैस वैष्णो देवीके यात्रा छइन ओर तकर बाद जे छै से
तऽ दस पन्द्रह दिनक हेतइन अन
बाईस के वापसी टिकट छइन जम्मूतवी से
अच्छह हँ तऽ वएह दऽ बारह तेरह दिनके भइए जेतै
हूं ओतबा दिन लाइग जैत सम्भवत
सब संगे जयमे तऽ बड्ड मोन लगैत छै हुदुम में गेल सबके संगे टोली बनाके तऽ ओ ओकर अलग अलग मजा अय
हूं सएह छै आब जे छै से
एखन तऽ ओम्भरो लेकिन बारिस तारिस बड कहां दन होइ छै
हँ बारिश बरखा होइ छै ओम्हर
हँ बरखा खूब भऽ रहल छै इएहा सुनै छियै
हूं तऽ सएहा छै दानापुर रेलवे स्टेशनसँ चढ़बऽ गेल रहियैन
आ
ओहिठामसँ जे छै से घुरैत रही तऽ अहाँके फोन एल रहय
आओर ओतऽ गेल छी गेल रहौं कि नय क कामख्या
कामाख्या के यात्रा कय भेलय एखन दोस्त कहलाहे के बेर अबय ले मगर नय जा सकलहुँ हं
अच्छा
सोचै छी कि जैब आब जहिया कहियो ते सु अं अम माताके बुलाबा अतय त एहन नै भऽ सकै छै ते
आओर तऽ निश्चिते छै जखन जाबे तक हुनकर इच्छा नय हेतनि ताबे तक नइ होइच ख्या सबटा चीज भेलो रहत आ इच्छा नय रहतनि तऽ नय हैत
हूं
अच्छे
ओना हम
होय त
हाँ तऽ ओ जे श्लोक छै सौराष्ट्रीय सोमनाथम च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जयना महाकाल मंकणम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिना भीम शङकरम शेत बनु ट्वरामेशम
नागेशम दारुकावणे आओर वाराणसम त केदारम
हू
र एहि टाइपसँ छै विष्णु चमचुथीवाले एतानी ज्ज्योतिर्लिंगाान प्रातः पठन रहे सभजन कृतं पापने ऋणं विनश्यति
हूं
तऽ ओ ओहि में हम जे छै से कऽ लेने छी बनारस काशी विश्वनाथ घृष्णेश्वर नागेश्वर भीमाशंकर भीमाशंकर ओकर बाद जे छै से की कहय छै ग्रिष्णेश्वर नागेश्वरम ओंकारेश्वर काशी विश्वनाथ पली बैद्यनाथ भीमाशंकर आठ टा कऽ देने छी हम चारि टा हमरा बकी रहि गेल छथि ममलेश्वर केदारनाथ सोमनाथ आओर एकटा छथि हमरा जे नहि भ कऽ सकलहुँ आब
अच्छा
एहि जीवन कालमे शायद भऽ जाय तऽ भऽ जाय धियापुता सभ यदि करा देता तऽ बड़ बढ़िया
भइए जायत
चूँकि शारीरिक रूप से आब नहि छी सक्षम पहाड़ पर चढ़य मे हमरा जे छै से नहि छै सही तऽ ओहि चलते
ताहि दुआरे कने भऽ जाइ छै से हूं
आँय
हँ शरीर दुआरे कनेक भऽ जाइत छै
हँ तऽ आब जे छै से भऽ गेलै आब मामला समाप्त छै आब आ ईसभ अपन जाइ छथि अपन घूमबैत छथि सबगोटे सगमे हमरा सङ्गे तऽ सारि शारीरिक रूपसँ अक्षम छी, सक्षम नहि छियै आब। सैहे बात
जेहेन बाबाके इच्छा हेतनि तऽ भइए जेतै।
हूॅं
एतय तेॅं छै
हूॅं
आओर एम्हुरकाके आओर सम्हुरका हाल समाचार सभ जे छै गाम-घर गामो घरके हाल ठीके हइबक चाही
हूँ एखन ठीके छै, एखन महाभारत कनि विराम छै, युद्धके विराम छै हू कनी त विराम छै पाँच जन्य शंख जे छै से, फुका गेलैए शान्तिके पहल भऽ रहल छै मगर समाजमे बड़ा विडम्बना छै समाजमे बड़ा विडम्बना छै जे शान्ति नहि रहय दिअ चाहै छै लोक एक-दूसराके
हँ, से तऽ छैहे एक दोसरके कोन अथी नहि देखऽ चाहे छै, जे इहो नीक रहैए ओ नीकसँ अथी रहै छै, शान्त छै। तॅं से सबके नीक नहि लगै छै, किछु नहि किछु एहन अथी उकट्ठी कऽ देलक जे आब ओहि लऽ कऽ सभ अशान्त भऽ जाइए
हूॅं
मोनोसँ अशान्त सभ तरहे अथी कऽ दै छै, सैह, छै।
समयके दौड़ छै ओहन जे कि कलयुगके दुष्प्र प्रभाव एकरा मानल जा सकैए। लोक शान्तिकके, शान्तिके अमन-चैन चाहै छै लोक
कौन घड़ी कलयुग चलि रहल छै घोर कलयुग
हूॅं
तऽ ओ तॅं शान्त केना रहऽ देतै? ओकर- किछ-ने-किछ असरि अबिते छै ने!
पहिने लोककेॅं कते लगाव रहै आपसमे, कतेक बात-विचार रहै
उएह ने सभ एक दोसरा संगे एकदम रहै छलैए, घुलल मिलल रहल
ओहि चलते लोककेँ चाही जे कनि सभकेॅं मिलि-जुलि कऽ रही समाज
ककरो सङ्गे ककरो अथी नै बैनस्यता नै रहै छलैया
सामंजस्यता रहैत रहै सभ दिन आओर एक- दूसराके प्रति लगाव-जुड़ाव रहैत
लेकिन, हँ आब वैमसियता बढ़ गेलै है सह भ आब वैमनस्यता बढ़ि गेलैए ईसभ चीज किछु समयोकेॅं प्रभाव छै
समयके प्रभाव छै, विकास तऽ भऽ रहल छै जरूर मगर एकर ई पता नहि एना किए भऽ गेलैए समाजकेॅं अन्दरमे? मिथिला समाज
सामाजिक, समाजमे बड्ड भेदभाव ततेक बढ़ि गेलैए ने, ई बहुत खराब भेल जा रहल छै।
तैओ आइके डेटमे जखन लोक सामने बैसै छै तँ कनि प्रेम-भाव रहिते छै एहन बात नहि छै पीठ के पा छू मे जे कोनो छै से अलग बात छै इह गुण छै समाज के जे जे हेतै से हेतय सामने भेला पर सबटा बात खतम भऽ जाइ छै ओहिपर लोककेँ पहल करबाक छीये पहल करबाके चाही
सएह ओ जाबत तक होइ छै तऽ तखन कनेक ओ जाबे तक होइ छै जे कने सामने अयलापर कनेक जे शान्ति रहलै मिल जुलि गेल